हेलो
हेलो
कि हाल चाल?
ठीक अछि अपन कहू ठीक छी?
हँ हमहुँ बढ़िआ छी घरमे सब ठीक छथिन ने?
हँ सब ठीके अईछ अहाँ सबके?
हँ हमहुँ ठीक छी।
अच्छा खाना पीना खेलहुँ?
हँ खेलौ अहाँके भऽ गेल?
कथी सब खेलु? हँ हमहहुँ सब खेलु। अच्छा आओर की कहलियै?
भात खयेलहुँ हन आओर सब्जी ख खेलौ।
ह हमहुँ सब आलूके सब्जी बनेने छलखिन हमरे रूम पार्टनर।
खेलहुँ आओर सभ सब्जी खेलहुँ भात सब्जी। सबजी
चलू नीक अइछ आ कतय छीयै आ टावर में जाउ नऽ कनि आवाज कटे अछि अहाँके। हेलो
हँ आब जाय या?
हँ आबय हैऽ ठीक। हँ आओर सब सुनाउ तब। की कहलियए ओ सुने छलियै आइ बात करेके छैल अहाँ से हमरा से।
हँ
क जी एस टी के बारे मे कुछ पता अछि? किया लागू भेलै केना लागू भेलै? कि बताउ तऽ केना की भेलै? कहू तब की केना छैय जी एस टी के बारे मे हमरा तऽ बहुत कमे कुछ पता छल तऽ हम सोचलियै की अहाँके पता होत। तऽ पुछियैन हुनका से।
की केना छैय, जी एस टी के किया लागू कैल जाय छैय, कथी पर कैल छैय? कनि बताउ तऽ।
की कहलियै?
जी एस टी के बारेमे कनि हमरो ज्ञान बाँटि दियअ हमरा नहि आबैत नहि पता अछि इ जी एस टी के बारेमे। किया लागू कैल गेल अछि? आवाज नै जाइत अछि की? हेलो हेलो
जी एस टी एगो बस मतलब वस्तु पर लगायल गेल अछि। सेवा सेवा कर एग एगो जी एस टी एगो अप्रत्यक्ष रूप अछि जे मतलब कोनो वस्तु पर लगायएल गेल छैय सामान सब जेना ई सरकारके अथी टैक्स देल जाइत अछि।
हँ कते परसेंट जी एस टी लगवल जाइत अछि अथी मतलब
हँ लगभग ई दू हजार एक जुलाई दू हजार सत्रहसँ लागू भेल अछि।
अच्छा अपना भारतमे लागू भेल अछि।
हँ हँ
अच्छा अपना सबके मतलब अथी जे छैय कोनो भी वस्तु पर जेनाकि सौ पर सौ रुपएके कोनो सामान लेलियै ओहि पर अपना सबके अठारह प्रतिशतके जी एस टी लगायल जाय छैय नै?
हँ हँ आ जी एस टी तीन गो प्रकार के अछि। एगो आइ जी एस टी एस जी ए सी जी एस टी आई जी एस टी आओर एगो अछि अथ की
चा ओकरा हुनका हिन्दीमे कर कहै हैऽ। कहैत अछि नऽ जी एस टी के हँ। अच्छा
ओकरा गुड एंड सर्विस टैक्स इंग्लिशमे कहल जाइत अछि।
हँ हँ नै एतऽ अपना सबके मैथिलीएमे करैके अछि तै दुआरे।
हँ हँ
ई वस्तु और सेवा पर लगायल जाइत अछि जी एस टी।
हँ
जी एस टी के शुरुआत तऽ हम सुनने रहौं जे एक जुलाई दू हजार सत्रह से लागू भेल छैल अपना सब
हँ हँ हँ अपना भारतमे एक जुलाइ दू हजार सत्रहसँ लागू केल गेल अछ
हँ देखियौ अपनामे देखियौ जेना जी एस टी छै अहाँ सौ रुपआ के सामान लियौ या फिर एक हजार या एक लाख केँ ओ जी एस टी सिर्फ अठारह परसेंट ही लगेल गेल अछै ठीक हैऽ आब तऽ बुझियौ हर चीज मे जी एस टी लागू भऽ गेल अछि
हँ घर से निकलबै तब रोड पर चले छै हुनको जी एस टी लागैत अछि हँ बाइक केँ पेट्रोल पंप पर जयौ हुनको जी एस टी लगबै करैत अइछ समान कुछ वस्तु लिऔ तऽ हुनको जी एस टी लगबेत करैत अछि मतलब सरकार केँ जे एगो जी एस टी छै ओ सभपर लगायल गैल ऐछ
हँ जी एस टी एक रुपआ के जे शैम्पू या सलाइ खरीदे छियै ओहो पर जी एस टी लैग जाय छै बुझलियै तऽ जी एस एक समयमे सुनने रहियनि हम कि बहुत नीक छलै जी एस टी केँ कारणिएं हमर भारत मे उन्नति एला कियाकि देखियौ भारतमे सब लोक खा पी के खतम कऽ देतै ओतबे तऽ नै छै जी एस टी लेलासँ सरकार केँ पास आय अबैत अछि ओ स्टोर केला के बाद ओ जनता मे फेर से ओहि कोनो काम केँ लेल बढ़ावा दऽ देतै जी एस टी केँ कारण कुछ पैसा राय जमा कऽ सकै छथिन ओसभ ठीक है तै सबके कारण जी एस टी लागू कैल गेल अइछ अपना सब केँ
ओ केन्द्र सरकार वकी वसूल करैत अछि सभसँ जनतासँ ओ पैसा केँ
उ हाँ
जी एस टी लगबा केँ
हँ जी एस टी कोनो खराब चीज तऽ हमरा नै लगैत अछि अभी
नहि नहि जी एस टी तऽ बहुत जी एस टी बहुत नीक चीज अइछ जे मतलब जनतासँ दोसर चीज कहि केँ नहि लैत अछि ओ अपन एगो मतलब जे होइ छै भारतमे ओ अपन सब मूल पर लगा गेल ऐछ जे जी एस टी सरकार के सरकारो के तऽ किछ ने किछ जी एस टी दे दबाक छै
अच्छ चलू तब तन बहुत नीक भैल जे अपना सब के जी एस टी लागू कर लागू क देने अछि ऐछ नै
ओ पाँच परसेंट पर हँ
कहैथी तनी आवाज अहाँ केँ बहुत कम आबि जाइत अछि तार दुआरे ले बजय पड़े
जी एस टी जे अइछ ओ पाँच परसेंटसँ शुरू अछि आओर अठाइस परसेन्टेज तक लेल गैल अछि मतलब बिजनेस मे होइ छै नऽ कियो अढ़ाइ लाखके हुनकर एक सालमे अढ़ाइ लाखके भेल सेल अठारह लाखके सेल भेल ओहि हिसाबसँ जी एस टी लगैल गेल अछि
ह ह जी एस टी बहुत कुछ पर लगा देने हर चीज पर जी एस टी लागल। दूध शहद सऽ लऽ के पनीर आ कृषिक जे करै छै खेती बाड़ी ओ हर चीज पर जी एस टी किसान पर भी जी एस टी लागि गेल अछि देखियौ केहन अथि मे आबि गेल छै कि हर चीज पर जी एस टी बढ़ा घूऽ काम काम सब ठीक छै काम समा ठीक छै लेकिन बात ई छै कि हम गरीब लोग पर जे ज्यदा जिय कर लगेथिन तऽ ओसब कतऽ सऽ देतऽ ई जी एस टी अगर सीमित मे अगर रहैत अछि तब तऽ नीक अछि आ ज्यादा होयत जायत धीरे धीरे तऽ हम ग जे सभ जे समाजमे गरीब अमीर सभ लोक रहैत अछि की तऽ हुनका सबके लेल थोड़ा दिक्कत भऽ जेताऽ
जे कम्पनी चलाबैत अछि हुनको लेल छै जे सरकारी नौकरी करैत छथिन हुनको लेल छै जे बिजनेस करै छथिन हुनको लेल छै
हँ हँ जी एस टी त सब कऽ लेल ह।
से तऽ होयत छै लेकिन की करबै। आब हर चीजमे जे लागू कऽ देने छथिन सरकार हुनका तऽ। ओहि रूल कऽ तऽ अपना सबके अप्लाई करऽ पड़त।
हँ।
एक मूल्य वरजित कर हेलो। हेलो आओर आओर कुछ जानकारी अछि अहाँके। कर के बारे मे तऽ हमरा दऽ दिअ कियकि हमरा ओते नहि पता छल जी एस टी। ई के बारे मे तऽ हम सोचलियै अहाँके पता होताऽ तैं हम कनि पुछलहुँ अहाँ से।
आ ओ सालमे एके बेर मतलब। जतय अहाँके सालमे जे कमाइ होइत अछि ओहि साल एक सालमे। एके बेर जी एस टी देबाक छै ई ने छै हम मतलब। बार बार जी एस टी मागै ओ एक सालमे एक्के बेर जी एस टी मागै छथिन।
हँ हँ अपने सबके जे जी एस टी जे लगै छै जेना जमीन के। साल मे जे शायद पचास रुपआ अबै छै जी एस टी अपना सब जे रहै छियै तीनकर।
ह हुनका जे रसीद कटायल जाइत अछि।
हँ हँ सुनने रहिय ने हम मम्मी कहने रहल रहै छथिन जे। त अथी सरकार कर ले अछि पचास रुपिया। हरेक साल पचास रुपिया के जी एस टी कटैत अछि।
हँ हँ।
हँ तऽ हमरा तऽ ऐतय दिन नहि समझ मे आयल छै। छल लेकिन बादमे धीरे धीरे पता चलल कि अच्छा सरकार एना के कर ले छैय जे अपन जमीन पर रहैत अछि हुनको कर दियअ पड़ैत अछि।
हँ मतलब जेतेक डिटेल डिटेलमे पढ़बै ने हुनका बारेमे बहुत जानकारी छैय आओर जी एस टी तऽ एतेक नीक चीज अछि तऽ किनको घाटा नहि होइत अछि।
हँ हँ ओ तऽ अछि।
जी एस टी एगो पंजीकरण अनिवार्य होइत अछि जे मतलब एगो पंजीकरण जे एगो ओ पत्र होइत अछि सिढ़ अछि।
हँ चलू जी एस टी के बारे मे अहाँ सऽ जैन के हमरा बहुत नीक लागल कियाकि हमरा नै पता छल जी एस टी के बारे मे कुछ कुछ बात पता रहल जे अहाँके हम बतेलहुं। बाकी एते कुछ नहि ज आब हमरा जानकारी भऽ गेल अछि। अगर हमरा से कियो पूछता एहि के बारे मे तऽ हम हुनका बता सकैत छी।
हँ मतलब इम्पोर्टेंट चीजसभ तऽ पता अइछे जे मतलब
हूं
जी एस टी लगायल जाइत अछि व्यापारी पर। हर एक चीज पर वस्तु पर सामान पर सबके लेल जी एस टी।
हँ हँ जी एस टी हर चीज के लेल ई रूल अछि वैह नऽ?
हँ
अच्छा चलू जी एस टी के बारेमे तऽ बुझि गेलहुँ आओर बकी के बारेमे हम देखबैन। और जानकारी लऽ कऽ की केना होइत अछि। बाकी जेते हमरा भेल ओ जते अहाँके समझ एल ओते बतेलहुँ आओर की पता आओर जादा होइत होता त
हँ ओकरे जते जते सं क्षेपमे जते जेबै ने ओहिके बारेमे ओते जानकारी छैय।
अच्छा
एक
आओर सब कहू तब आओर जानकार देखियौ जादा से जादा अइ करके बारेमे जानकारी लेबै के कोशिश करू कियाकि देखियौ हमरा किछे बात पता छैल। किछ अहाँ से जानलहु किछ हम अपन आऔर जे हमरा सेड़ हथिन हुनका से से जानबैनि आओर नहि समझ एते तऽ फोन के जमाना छैय आइ काल्हि। आओर फोन से देख लेबनि की। जानकारी लै के कतऽ साधन भऽ गेल अछि आब ई तऽ नहि अछि जे अहाँ बस अहीं के अपने पता अछि हमरा एतबे पता अछि बस इएह होयइत हेतऽ। दुनियामे बहुत जी एस टी के बारे मे जानकारी बहुत लोगके हेता। अपनासभके जन जतेक अछि हुनकापर बात कयलहुँ ठीक। आओर उहो सऽ ज्यादा होता दूसरा आदमीके त ओहिके बारे मे हुनका से जानकारी लऽ लेब की।